ऐं
जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल जी।
जी ॿुधायो केड़ो हाल आह?
बढ़िया बढ़िया तत्हां ॿुधायो?
मस्त मस्त।
ॿयो ॿुधायो
तव्हां ॿुधायो छा हिन हींअर कयो ता हींअर छा ता कयो?
हीअं बस तव्हां सां हिन मल ॻाल्हायां ती। चांहि बस हाणे गिरह खाधो आह शाम जो त थोरी देर खां पो वरी। पो लॻंदा सीं चांहि पाणी ते
ग्राही मतलब मंझंद जी ग्राहि खाधी तव की न शाम मतलब ईअं थोरो?
हा बसि नाश्तो ईअं ई मतिलबु बुख त लॻे न
अच्छा बारिश जे करे थोरी बु- बुख लॻे थी न हं -हं ॿियो?
ॿियो सभु ठीकु आहे। तव्हां ॿुधायो ॿार वार?
तव्हांजे घर में कीअं तव्हांजो रहन सहन कीअं आ? मतिलबु सादगी सादगीअ सां जीअण पसंदि कंदा आहियो की न मतलबु वेंदा आहियो किथे घुमण फिरण किटी पार्टी?
किटी पार्टी थोरो घटि ई पसंदि कंदा आहियूं असां। हम हम घटि मतलबु कंदी छो न आहियूं पर ईअं ई कुझु ख़ास न इंट्रस्ट घटि आहे थोड़ी। हा -हा वाहेगुरुअ जी महेर आहे। त बस ईएं अमृत वेल सां जुड़ियल आहियूं।
अच्छा -अच्छा अमृतवेले वेंदा आहियो तव्हां?
न घटि वेंदी आहियां हाणे प्रेजेंट टाइम में। पहिरियों वेंदी हुयमि ॾाढो हाणे घर में ई कंदी आहियां उथंदी आहियां। छाहेखे निंड विनिंड थोड़ी नथी थी सघे पई इनकंपलीट आहे। त हिन करे थोरो उहे पर अमृत वेला अटेंड कंदा आयूं।
अच्छा -अच्छा हा। ॿियो ॿुधायो दीदी?
ॿियो सभु बढ़िया तव्हां ॿुधायो ॿार वार ठीकु आहिनि भइया?
हा ॿार ठीक किहिनि जी हे बि विया आहिनि दुकान ते। ॿार स्कूल वेंदा आहिनि अञा हा नंढ़ा आहिनि न न हा नंढ़ा आहिनि नंढ़ा आहिनि।
अच्छा त हाणे ताज़ी घणा साल थिया अ शादी करे?
मूंखे थी विया आहिनि साल तेरहां साल थिया आहिनि।
तेरहां साल ॿारनि घणा ॻाल्हाइदो?
ॿ ॿार आहिनि मूंखे हिकु गुड़िया आहे हिकु बबु आहे।
अच्छा नंढा अथव पंजे सत साले जा अथव?
हा बसि ईएंं बबू स छहें साले जो आहे गुड़िया आहे ॾहें साले जी आहे।
अच्छा।
जी -जी।
हं गुड़िया जो नालो छा अथस?
गुड़िया मुंहिंजी गुड़िया जो नालो रीदिमा।
रिदिमा।
तव्हांजे घर सभु
हा हा उगुड़िया उगुड़ी न न न मुंहिंजा वार वॾा आहिनि। हा -हा -हा ॿ फाइनल की गुड़िया जो फाइनल करे वतई ऐं बाबू नाइंथ में आ।
हा वॾा अथनि वॾा आहिनि तव्हांजा ॿार।
हा -हा नाइन्थ में बबू ऐं गुड़िया फाइनल में। हाणे पक करे वरी आगे ॿियो सभु ठीक।
वग़ैरह ते वेंदा आहियो? छा पसंदि कंदा आहियो तव्हां घर में जिम वग़ैरह योगा छा कंदा आहियो तव्हां?
योगा कंदी आहि न योगा असां थोरी मतलबु थोरी प्रॉब्लम आहे। शरीर में बि हा हा कसरत ई ईअं हाणे कुछ जीअं वज़न वज़न न खणी सघंदायूं। कोई प्रोबलम आ कमर कमर मे?
अच्छा-अच्छा हा।
घुटने में बि प्रोब्लम आ। त वज़न न खइणो आ। बाक़ी योगा शोगा घर में करे वठंदा आहियूं हाणे मौसम बि चेंज आ न शाम जो वेंदी हुअमि वोक़ ते, दरसल मम्मी जनि आहियूं इन। त मम्मी हाणे वई मतलब पंहिंजे पेके वयासीं त वठी
अच्छा अच्छा शाम जो ॾीहो ॿारींदायो? घर में मंदिर में ॾीओ ॿारींदा आहियो शाम जो?
ॾिए मंदिर में न ॿारींदी आहियां बस तुलसीअ में तॾहिं आदत दरसल न थोड़ी घटि पियल आ, मुंहिंजी हेॾे। एॾे ध्यानु घटि आ सुबुह अमृत वेलो करे वठंदीयां लॻंदी सभु हालांकि बारणि घुरजे, हा हा बारणि घुरिजे, जे जे करण घुरिजे।
जी जी ज़रूरी आ इहो बि। च चवणी तव भई सॼे ॾींहं में ॿ मिंट ॾियण ज़रूरी आ, पंहिंजे गुरूअ खे पंहिंजे देव खे। ह ह केरु चवंदा आहिनि न कम केरु कम न ईंदो भॻवान जेको असांजो पंहिंजो आहे उहो उहो ई कमु ईंदो।
बस, बस उहो निरंकार जोडे रखे। फिर बि इंसानु आ न त मनमुख आहियूं न थोड़ा गुरमुख एॾी जल्दी त थींदासीं कान जॾहिं कोई भक्ति कयूं, असां ऐॾी। भॻवान ठातो न तई न अहिड़ो वरी पर ब उन खां लगन आहे मुंहिंजी सत्संग सां। बचपन खां लॻन आ, हम्म शेवा से शेवा कियां, सिमरन कियां सत्संग कियां। हे टिंन में लगन आहे, सुबुअ शब्द वब्द भी चालू कंदा आहियूं। ॿुधंदा आहियूं, मन लॻल हूंदो आ।
हाणे त सि सिंधी सिंधी त्योहार चालू थींदा। असांजा चालीहो थियो चौमासो थधिड़ी वॾी थधिड़ी नंढी थधिड़ी।
हा झूलेलाल जयंती ईदी, झूलेलाल चालीसा चालू
जी जी हा। थधिड़ी रख थधिड़ी रखंदा आहियो, थधो पचाईंदा आहियो घर में तव्हां?
हा, हा, हा, हा वॾी थधॾी नंढी थध
वॾी थधिड़ी, हा हाणे त हर को वॾी थधिड़ी करे तो। नंढी थधड़ी नथो करे, हम्म हम्म
हो गया, लास्ट में रोटी वोटी करे जादा कोई खाईंदो नाहे, कोई खाईंदो नाहे त वरी पेंजे हिसाब त कोकी पचाईणीउ पवंदी आहिन आशयल, वरी रोटी कन दीआयांनि, मंझंदि जो ॿार बि न खाईंदा आहिनि। हिकु पासे करे ॾींदीयांन कोई न मञींदो आ त, न कोई न खाईंदो आ, हे मुंहिंजो बसि घोटु खाईंदो आ वारींदो आ मां वारींदी आहियां।
अच्छा, हा मां त थधड़ी बि असांजा ॿार बि ईीअं थधियूं शयूं खाइ खाइण न न पसंद कंदा आहिन मुंजे घर में बि। पर पो मां हिनन जे लाइ पटाटा थया मतलब आलू वग़ैरह उबारे रखंदी आहियां।
हा
पो मतलब की थींदो आ न सेव पूरी थी, बटर पापड़ी थी, हीअं म मतलब पो ठाहे ॾींदी आहियां मां चवंदीयां खाओ असांजो सिंधी जेको आहे। हा-हा दही वड़ा थिया हिकु ॾींह अॻ ठाहे रखा।
हा हा हा हा मा वरी मुखे वरी वणंदा आहिन उह कढ़ी चांवर। मा रात जो कढी चां कढ़ी सुबुह ताईं हलंदी आ न मुखे ॾाढी वणंदी आ कढ़ी। कढ़ी और चांवर पंहिंजे लाइ बस। सुबुह जो शिफ्ट में पेट भरे खाई वठंदी आ पो शाम जो वरी कोकी खाधी त ठीक आ, भिंडी-विंडी डी सभ ख़राब त थी वेंदी गर्मियूं बि आहे एतरी।
ह ह अच्छा पर मौसम कीअं तव्हांजे हिते?
मी तो पै हिन मल, प्रेजेंट टाइम बि
बारिश कान्हे तव्हांजे हिते हल?
आहे न पई तो, न हा पाए तो, पै तो मी पै तो
अच्छा-अच्छा, हा ॿियो ॿुधायो?
ॿियो सभ ठीक आ, ह बढ़िया
तव्हां ॿुधायो कुछ पांजे बारे में ह
मा, छा ॿुधायाव?
जेको कुछ जेको समझ में अचे ॿुधायो? ह ह ह ह न हे ज़रियो मिलियो आ, सिंधियुन खे सिंधियुन सां जोड़ण जो, न
हा
सुठो ज़रियो मिलियो आ।
हा, बढ़िया-बढ़िया
हम्म
सुठो कयो थन समाज वारन
सही में न त त असांजी सिंधी त मतलब मतलब हो अॼकल्ह जा ॿार हो ता थीं ता वञें सही में ॿार अॼकल्ह जा अॻयां नथा वधन सिंधियुन में न ईअं मतलब।
न त हिंदीअ में त ॻाल्हाइन न घर में हा इ ओ हिंदी में ॻाल्हाइन न वरी, असांखे बि आदत पइजी वई आ छा आहे की स्कूल व्कूल वञन पिया टीचिंग वग़ैरह करन पया मतलब टीचर सां ॻाल्हण भई आस-पास हिन्नजो हिंदी जो माहौल। गिरजी विया हाणे सम्झंदा मुंहिंजे बाबू गुड़िया त ॻाल्हाए वठंदी, हलो
हा-हा अचेव तो आवाज़ तव्हांखे?
हा जी-जी अचे थो अचे थो ह ह हम्म हा ठीक आ बढ़िया हाणे लगउ थोड़ी देर मे रोटीअ ते।
रोटीअ ते लॻंदव हाणे रात जी रोटी छा सोचयो थव?
ग्रेवी वारी सब्जी बिहन जी भाॼी।
अच्छा खाईंदा आहिन तव्हांजे घरु ह ह - -
हा गेस्ट बि आयल आहे न। पोइ वरी ग्रेवी वारी सब्जी ठाहींदासीं ॿियो जेको समझ में आयो। आलू ई टिक्की वग़ैरह तरिंदम।
हा - - असां बि अॼु आलू पराठा सोचिया आहिन रात जो।
अच्छा ह ह ह - -
बबूअ बबूअ चयो अॼु पराठो आज पराठा बनाना। मा चयो मास ठीक आ। मा हल ठीक इहो बि मतलबु ॿुधाय त पाण मतलब टेंशन लथो। सोचियूं न त रोज अठे साढी अठे खां पोइ सोचणो थो पए। छा कयूं छा कयूं पुछूं था। ईअं अॼु पंहिंजो पाणे ई अॼु मुंहिंजे बबुअ चयो आलूअ जो पराठो ठाहिण लाइ। ह ठीक आहे हाली हाणे आलू लॻाईंदमि बॉइल। कंदम उॿारण ला विझंदम।
हा हा न वयो इस्। छा चइबो असांजी छा आहे की मां उबारे करे रखंदीआहियां फ्रिज में रखंदीआहियां न तो ठोस थी वेंदा आहिन। त असांखे वरी उपराटि अंदरि भरींदा आहियूं त पोइ फुलको चङी तरह वेलजंदो आ। हम्म अंदर ठोस थी वेंदा आहिन न आलू पराठां। आलू मतिलबु ठोस थी वेंदो आहे त फुल्को वेलण में इजिली लॻंदो आ। छोकी हिन मौसम जा हिएंं आहिनि न आलू हा हा।
हम्म हम्म - - ॿियो हम्म ह ह।
ॿियो सभु ॿियो ॿियो ॿियो सभ ठीक।
हा हा हलो ठीक आ सुठो लॻो तव्हां सां ॻाल्हाए।
मूंखे बि सुठो लॻो कम से कम इसांन थोरो बहुत इंजॉय बि थो करे वठे। ठे हिक ॿिए जो हाल बि तो पुछी वठे। हाउ पंहिंजो सिंधी समाज जी सिंधी भाषा बि थो ॻाल्हाए वठे थोरी घणी।
जी जी हा - -
हा तव्हां काथे रहो।
असां हिते मुंबईअ में।
अच्छा मुंबई में रहो।
हा हा मुंबई।
अच्छा मूं डायरक्ट मुंबई की न उल्हासनगर?
जी - -
मतलब डायरेक्ट मुंबईअ में की न उल्हासनगर?
हा हा तव्हां जिते चयव उते जी जी हा - -
त रिंकू बीर जी सां मिलंदा आहियो।
रिंकू भाई साहब हा असां। मतिलब असांजो थींदो आहे रूबरू साम्हूं साम्हूं मिलण थींदो आहे असांजो।
अच्छा ॾाढो मतलब हे हिनन।
हम्म हम्म हाणे त पाण इयं - - नवंबर डिसंबर जे टाइम में चालीहो थींदो आ इहो। तंहिं महिल त रिंकू भाई साहिब ईंदा आहिन सुबुह जो अमृत वेले ते।
हम्म हम्म हम्म।
अलाए किथां किथां त ईंदी आ खल्क ईंदी आ, ॿिये शहर मांं ईं ईंदी आ ॾाढी खल्क ईंदी आ।
हा ईंदी आ न पहिरों बुक करे छॾींदी आ न रिजर्व करे छॾींदी आ। हम्म हम्म।
जाम जाम मस्तु सुठो लॻो पियो हूंदो आ रौनक लॻी पई हूंदी तव सुबुह जो। लॻंदव ई न तव्हांखे की भाई सुबुह जा चार थिया आहिनि। खबर तव ईअं ॾींहुं लॻो पियो हूंदो आ ॼण त एॾी रोनक हूंदी आ।
साल पपा जन असांजा एक्सपायर थी विया त थोरी डिस्टर्ब थी पई आहियां मां। अक्टूबर में थींदो आ न हिकड़ो अगि नवंबर इहो जेको थींदो आ अक्टूबर में असांजे पापा हा तॾहिं चालीसा चालू हुया उन खां पो थोरो मां थोरी डिस्टर्ब थी पई आया मतलब मुंहिंजो शरीर बि थोरो हीअं हा ॾाढी मतलब। त मां उथी सधंनी आहियां पर उ उ निंड्र जेकी नथींदी आ न मुंहिंजी त पो ॿिऐ त मायो मन न लॻंदो आ इन करे मां अमृत वेलो करे सुबुह जो बिस्तर में ई वरी हिके निंड्र करे छॾींदी आहियां बाबे खे पतो तस बाबा इ सघंदी आहियां निंड्र नथी थिए त असां पंजाह साल जा आहियूं। धीरे धीरे असां हो ता थियूं पिया माइनस में। हम्म करण लाइ असांजी वॾी उमिरि वारे त रिलेक्स
हम्म
हा जी जी जी
जी जी जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल।